हँ खूब खुश रहू की हाल चाल छै
ठीके छै अपन कहियौ
बढ़िआँ छै ओतुका लोक सब सब ठीक
ठीक छथिन
तो सभ ठीक छै
छ खेनेऽ पिनाय भऽ गेल
खैनय पीनाय भ गेलै एकटा हँ रोटी सब्जी छलैए
अच्छा
एकटा अहाँके जानकारी चाहै छलहुँ अहाँस
कहियौ ने
ई अपन सभक जे राज कैम्पस छै अहाँके ओहिके बारेमे बुझलै आर के यौ किया प्रसिद्ध छै
अपन अपन राज कैम्पस जे राज नगर मे ई स्थिति अछि
हँ
ओकरा दरभङ्ंगा महराज
बनेने छलखिन हे ह हमहुँ अपन बाबा सभ जे छथिन से कहै कहै छलखिन हेँ जे ओ दरभङ्गा महाराज जे छै से बनबयने छलखिन हेँ अच्छा आओर कते मे फैलल ल छै
दूर मे फैलल छै सर हम सब के बिघा हेतै बि घा मे नापल जायत
चारि पाँच बीघा मे हेत ते नाइ अच्
ओहिमे अनेक प्रकार के धार्मिक स्थ थल छै आउ हँ हुनका दरभंगा महाराज के गुजरलाक के बाद उ दान में सरकार के दऽ देल गेलनि जाहिमे महाविद्यालय अपन
अच्छा महाविद्यालय ओहिमे स्थित भऽ गेल हे
हँ आओर बहुत धार्मिक स्थ जेना की अ दुर्गा
दुर्गा मन्दिर छै हँ हनुमान मन्दिर
हनुमान जी मंदिर भऽ गेल काली मंदिर भऽ गेल भोला बाबा के मन्दिर यऽ मनोकामना मन्दि
मनोकामना मन्दिर अच्छा सुनै सुनै छियै जे ओतुका जे एकटा महल बनायल गेल छलैय ये से कहाँ दैन नऽ लाख रुप रुपया मे बनायल गेल
हँ सर यौ ई बात अहाँ ठीके सुनलियै यऽ जे ओ ओतए के जे एगो होल छै से नऽ लाख मे बनायल गेलै ह जे कार्यकर् ता जे छलखिन ए हुनका एते सुन्दर डि डिजाइन बनौने छलखिन हँ ते कालक कां क कलाकारी छलनि हुनका हाथ मे कि दोसर जगह कतहु नहि बनबै के चक्करमे हुनका हाथ
काटि देल गेल रहै अच्छा ओहि समयके अगर नऽ लाख रुपआके बनल छलैए तऽ एहि समयके कमसँ कम नब्बे लाख रुपैआ हेतै
नब्बे लाखे ने सोरीऔ करोड़मे जे
करोर मे हेते कियाकि ओहि समयके नओ लाखके महत्व छलैएा
बहुत महत्व बहुत पुरानो भऽ गेलैए
अच्छा सुनैत सुनै छियै ओतय जे छपरी यूट्यूबरसभ कह आाँ एन वीडियो बनबैत रहैत छै
जेनाकि एगोटी कान कोनो छै जे कोनो गवर्मेंट कोनो एहन तटी के नाम से प्रसिद्ध छै ओ यट्यूबर बनले हन ओते से प्रसिद्ध भेले या
अच्छा आ एक तारीख के जहिया केाँ दे नव वर्ष रहे छै त ता मेलो तेलो लगे छै
हँ यौ सर एक जनवरी जहिया होइ छै ओहि दिन ओते नववर्ष के मेला लगे छै बहुत धूम धाम से ए के लेल लगे छै कआाकि ओ आकर्षित जगहो छै और प्रसिद्धो जगह छै
अच्ा टूरिस्ट- टूरिस्ट किछु भऽ गेल
हँ ूरिस्ट मतलब अनेक - अनेक स्थलसँ लोकसभ आबै छै घुमै लेलए फोटो क्लिक करै छै अपन मतलब सोशल मीडियापर अपलोड करैके लेल ईसभ कारण करै छै लेकिन बहुत धूमधामसँ ओतय मेला मनायल जाइ छै
मिथिलाञ्चल के जे छै से यहाँ के प्रसिद्ध जगह भ
हँ अपना म मधुबनी जिला मे बहुत नीक जगह छै ओ सबस प्रसिद्ध जगह छै
अच्छा एक जनवरी के मेला जे लगैत छै अहाँके हि तऽ बहुत र ची भे खेतै देखयके, सुनयके खाइके घूमयके, चढ़यके ह हं झूलैके नऽय तऽ ओहिमे की सब रहै छै अहाँके कनि विवरण करियौ तऽ
जेनाकिप पटवारा सबके दोकान रहै छै अ ओ तऽ खाय पीबे के जेनाकि दुकान छोला भटूरा के उ पानी पूरी वाला सब आइसक्रीम वाला सब एहेन सब के बहुत दुकान रहे छै झूला वाला सब अपन अनेक प्रकार के मतलब मेला में दुकान रहै छै
लेकिन हम अहाँ के गौर केलियैए बहुत दिनसँ जे कोनो धार्मिक स्थल छै या घुमयवला स्थल छै तकरा चन्द जे छै से आदमी सभ यानि वीडियो बनाबयके चक्करमे जे छै अहाँके से खराब केयने चलि जाय
हँ सर भगवानो के आइ काल्हिमे लोक सब मजाक उड़ा देलकै हेन वीडियो आऔर फोटोे चक्करमे
तय घूमयवला कम आ वीडियो बनबयवला जे छै से बेसी भेटै छै
आइ काईल के जमाना में जे देख रहल छै कलयुग छै ने सर सबसे पहिले जो मंदिर मे लोग दर्शन नहि करे छै चार गो फोटो क्लिक करवाबे छै ताकि सोशल मीडिया पर अपलोड कऽ सकी हेलो सर आवाज कटि रहल यए अहाँके